हेलो बता
हेलो! की हाल चाल?
बढ़िया छै। अहाँ कहुँ खाना -वाना भेल?
खाना भेल। खाना खेलहुँ, खाना खााकऽ बैसल छी।
की बनेै आइ?
नर्माल छै ने।
ह।
आइ गुरुवार छै। ने आइ गुरुवार छै तऽ गुरुवार छै। दालि- भात आलू सोयाबीनके सब्जी।
वाह! वाह।
अ सबेरे सक
अच्छा अच्छा दिन में रोटी खाइ छी। तैइ लऽ रात में चावल।
परदेश में इएह होयते छैय तऽ।
बढ़िआँ बढ़िआँ होय छै।
हुँ आ बारह बजतै तक शुक्रवार लागि जेतै तऽ बारह बजे के बाद सेलिब्रेट हेतै।
तऽ अहाँ बाहर जेबै बर्थडे मनाबऽ।
हँ अहाँके भेज देब ने सभ किछु भेज देब अहाँके।
देख लेबै केना सेलिब्रेट होइ छैय।
हँ हँ जरूर।
बहुत पैघ छैय नऽ सेलिब्रेट बहुत पैघ छैय।
अच्छा मतलब एम्हरे कल्याण दिस करब या कत्तौ और जाएब।
नहि नहि अ-अ छह जगह छैय टोटल।
केम्हर केम्हर।
कल्याणी कें अन्दर में छह जगह छैय। आब जेनाकि जे हमर मित्र सब छैय, ओ अप्पन लऽ लऽ कऽ रखने छैय। सभ जगह पहुँचे जेबै काटैत जेबै। पहुँचैत जेबै काटैत जेबै। तऽ आओर खा खान पीन के व्यवस्था कल्याण कल्याण में र के
हुँ तऽ केना अखैन खेब फिर केना बारह बजे खाना खाएब।
खाना खेलियै साढ़े नौए बजे खेलियए ने।
हँ तब ठीक छैय।
साढ़े नौ बजे खाना खेलियै फिर बारह बजे ओहिके बाद सेलिब्रेट हेतैय ओहिके बाद सेलिब्रेट होइत होइत होइत होइत कनि नाच गाना हेतैय। नागीन नाच गाना हेतैय नाच गाना होइत होइत होइत होइत ओहिके बाद फेर जहन आदमी थाकि थुकि जाइ छैय तहन खाना पीना खा कऽ अपन अपन घर में आउ।
अच्छा सही छैय बढ़िआँ छैय।
लमसम तीन बजतै हूँ।
फेर अप्पन बड्डे के सेलिब्रेशन अहाँके भऽ जाएत।
नहि हम्मर हर साल होइयऽ ओ बेहतरीन तरीका सँ होइ छैय। कम सँ कम नहि कि तऽ लमसम जादा हम बड़प्पन नइ करब चालीस पचास आदमी रहले छैय। सत्ताइस सत्ताइस कहे छी तऽ चालीस पचास कहे छी।
नइ आदमी के बात करलहुँ ओ तऽ बूझलहुँ। सच्चाई अहाँ कहलहु चालीस पचास आदमी नइ नइ अहाँ कहै चालीस पचास आदमी रहै छै बड्डे में ओ कहलहुँ की चालीस पचास आदमी कब होइ छैय, बरात होइ छैय ओतऽ।
ते एत्ते एबे करैय छैय ने एते झुण्डमे एते एबे करैय छैय। आब जे कैफे हम बुक केने छियै ओ कैफे अहाँ देख लेबैय, अहाँ देखिएके कहि देबैय जे केहन कैफे छैय।
सही छैय बढ़िआँ छैय नीक नीक लागैए मनाउ मनाउ बड्डे।
नहि हम अप्पन
हम तऽ मनाबै छीै, झुठ किया कहू हमरा ओहिके लेल ने रहऽ हमर जे बाँस छैय ने ओ कनि रहीस आदमी से बुझलियै त ओ हमरा कोनो तरहके अथी नहि दै।
खास-खास रेस्टोरेंट कोन सा छै, मतलब फेमस अच्छा?
रेस्टोरेंट एत छै, कशिश इंटरनैशनल।
जादा फेमस छै। नॉनवेज, वेज सब भेटै छै।
बहुत फैमस छै बहुत, एखने बुझियौ त बॉलीवुडके बॉलीवुडके ही लोक सब आबै छै ओइमे।
बुझलियै हुं।
आ
तब त कास्ट हाइ हेतै। कास्ट भी त हाइ हेतै त।
कॉस्ट हाइ छैेहे की। कॉस्ट हाइ ब हं चौबीस घण्टाके बीस हजार। चौबीस घंटा अगर ओइमे अहाँके आदमी रूक कत आदमीे सेलिब्रेट क रहल छी? बीस हजार रुपैआ लागत, ट्वेंटी ताउजेन
अच्छा मतलब एक पूरा ओ ओ रहै छै, बू के डायल मतलब सेलिब्रेशन के।
हं ओ सेलिब्रेसनके बुक करबै बीस हजार लागत, खाना ओकर रहत। खाना ओकरा तरफ स रहत, व्यवस्था ओकरा तरफ स रहत सब ओहे मे रहै छै आओर ड्रिंक वगैरह नै रहै छै। ड्रिंक वगैरह अहाँके अपना अलग स ल क जाए पर।
जे करैत हेतै ओकरा न, जे नै करै छै ओकरा किए मतलब हेतै ई सभ चीज सं?
नै हम एकटा सुझाव कहलौं अहाँके त आब चालीस गेलौं त चालीस गो मे हम अपन सुझाव, देखियौ कोनो बात चूप हं कोनो त कोनो बात छुपाके नै हमरा मे ओ आदति से हम छुपा छुपी बला खेल नै खेलै छी। ओ नुका छीपी हम खेलैत रही चौदा था आओर पाचमांमे आब नै हँ त ओ
चलाइ पूरा दिन अहाँके।
आब त आइके दिन त चलिए गेल आब काल्हि हमर सत्ररह चढ़ि जेतै। सत्रह तारीखके हमर बर्थडे होैइ जे सत्तरह तारीखके देखल जेतै।
नै मतलब आइ के दिन केहेन बीतल पूरा दिन टाइम।
नै एकदम बढ़िएं छलै। एकदम लगभग चारि घण्टा चारि घण्टा बासके ऑफिसमे बैसल छलियै। चारि घण्टाके बाद घरपर एलियै खाना पीना बनेलियै। खाना -पीना बनेला के बाद, ओइ के बाद सब फोन करेै जाय -जाय गेलै। भाइ हम एते बजे हमर त हमरा घर पर आबि जैहे सेलिब्रेट क के चलि जैहें। ओ कहलकै हमरा घर पर एते बजे आबि जैहें सेलिब्रेट क क चैल जैहें।
अच्छा-अच्छा नीक छें आ घर परिवारसं कब बात होइया।
घर परिवार स नॉर्मली एखन हमर बुझियौ त आठ न ओ आठ बजे तक भोर आठ बजे साँझमे क लै छिअइ। आठ बजे साँझमे केलौं, भोर मे न बजे केलौं।
सबटा ऐ मने जाह के कखन बात करबाके चाही, घरवालो सब के भी एकटा टाइम बना देने
हँ हम ऐ दुआरे, हम ऐ दुआरे क लै छियै ताकि आइ की होइ छै जे हम दिन भैर किएकि हम कत कोन काजमे व्यस्त रहै छी। ओइ समय हमरा फोन नै करत।
हँ कते सही छै, नीक बात छै।
रूल अछि ने हम अहाँके टाइम दऽ देने छी भोर मे आहाँ नौ बजे स पहिले कखनो करू।
हूं तब मतलब ओय टाइम तक क के ताकि फेर आहाँ के भी काज भए सके।
हँ हमरा भोर में नौ बजे तक आहाँ करू ने हम घर पर रहै छि अबलेबल रहै छीयै जे पूछके या जे बाजके अहाॅं बाजू। और बाकी टाइम बाकी टाइम जे छै हमरा एना मतलब एना फोन नैय करू आ दिनमे काज नैय करू हम कतऽ रहै छी नैय रहै छी किनका साथ मे छी नैय छी कोन मीटिंग भऽ रहल छैय नैय भऽ रहल छै ओय बीच मे हमरा टिप- टिप नैय चाही।
हँ तब त नीक बात छै मतलब आहाँ के अनुसार भी सही बात छैय। इ ठीक छै इ अच्छा मतलब एना फैमिली के अपन अलग टाइम अपन बिजनेस काम के अलग टाइम।
सब के देखियो अगर आहाँ देखियौ ताक कहावत छै अगर आहाँ कायदा अनुसार कोनो काज करै छियै तऽ ओ काज सफल होय छैय।
हँ से तऽ सही कहलौं आहाँ।
अगर आहाँ कायदा अनुसार नैय करबै हम बुझै छियै जे हम अपन घर स दरभंगा जेबै तऽ सौ के पेट्रोल मे जाकऽ अैब जेबै।
अगर ओतऽ हम बीस रुपया के पेट्रोल डैल कऽ जेबै तऽ हम बुझै छियै जे दिल्ली मोड़ जाइत -जाइत खतम भऽ जेतै। तऽ जे चीज आहाँ बुझै छियै तऽ ओ चीज मे नीक स करू ने।
तब से आहाँ छैय तै तऽ आहाँके सही बात ओ सिचुएशन वाला बात कहलौ हन।
तऽ उएह हेबाके चाही ने।
अखन बाहर छी कि एतऽ?
तऽ कतऽ बम्बइ एखन तऽ घर लग छी।
हूँ हं गाड़ी के आवाज आबै छेला ने ओहिले हम सोचलौं।
हं घर लग छैय रोड साइड में घर छै दू मिनट कनि गेट खोइल दै छैय तऽ पौं -पौं हुए लागै छैय।
अच्छा वएह हम सोचलौं हमरा भेलइ कतऽ एम्हर -उम्हर घूमऽ- तूमऽ गेलों एैले आवाज आबे छैय।
नैय घुमनाय बारह के बाद हेतै। बारह के बाद घूमू‌। नो प्रॉब्लम, नो टेंन्शन केनो कोनो तरह के अथि नैय।
पसंन्द मतलब सबटा खाय छैय नॉनवेज वेज।
हमसब खाय छी और सब बनाबै छी सब खाय छी हमरा कोनो तरहके अथी नैय
तऽ माछमे कोन सा मतलब स्पेसिफिक कोय फिक्स छै या सबटा माछ?
माछ हमरा स्पेशली फिक्स मतलब नैय छै हम सब माछ खााय छियै लेकिन हमरा पसन्द अैछ झिंगा कोलंबी हँ झिंगा पसंन्द अैछ ओर ज्यादा
अच्छा ओ बम्बई मे जे सूखा जे बम्बई मे सूखा वला झींगा भेटै छै पैक
आबजे भेटै छै। हमरा नीक लागैयै हम खाय छी। आब ओसूखा रहे या गीला रहे।
नै नै मतलब जे अप एम्हर के जो अपन होइ छै एम्हर के झिंगा ऊ अलग होइ छै। एना जे महाराष्ट्रीयन सब के छिंगल सुूखल पैकेट वाला
आब जे होइ छै आब की करबै नै
भने पुछलौं ओ नीक लागैया कि मतलब ओ फ्रेश वला निक लागैयै।
छी हम इमहर बारिश के मौसम मे ल कतौ बिकाइत रहै छै जिन्दा वला तऽ खाय छी।
अच्छा वैह वैह बस वही तऽ पूछलौं ओहिले।
ओ रौद में टटायल टटायल रहे छै। रौद मे टटायल रहे छै। ओकरा कत पसारि देबै तऽ तेना बास मारै
लोग हँ। आ के हमरा इहे चीज ओते के नहि समझ मे एलै कि बहुत स्मेल अबै छै, माछ वाछ के मबाइ
ज्यादातर हम बकरा ज्यादा खाइ छियै। खस्सी, हँ बकरा पर ज्यादा हमर चोट अछि। हम सठि जाइ छै कि हम ब्राह्मण छियै।
हं तऽ मैथिलमे तऽ चलै छै ई सब।
चलै छै पलै छै ओ नहि बहुत लोक मतलब आब
नहि नहि ओ तऽ ओ तब ओ ओ होइ छै ने मतलब सब पर
हमरा नै हमरा लग से नै हम बकरा बकरा मुर्गा फर्गा सब सब रगैड़ देय छी। भाई हम खाय पीबऽमे पीछे नै, हम कमाइ छी कि आ खाय पीबऽ लेल कि मुँह देखऽ लेल।
हँ से तऽ सही बात।
भाय जकरा आब जकरा मोन मारि कऽ रहयके ये ओ मोन मारि कऽ रहू, हमरा बस के बात नहि ये।
जेना लगै छै अहांके नीक छै ने अहाँके सबटा अपन अनुसार होइ छै।
मोन मारिऽ हम किए रहु, मन भेल भाय अखन जा कऽ हमरा अंडा पाव खाइके ये त हम जा कऽ खा लै छी, भले चालीस रुपए ले गेल मोन
ब से ठ हँ त ल मन मार र की जड़ै छै। बड मग ोड़े छै चालीस रुपस
आब जे छै वैह ने। कहलहु बहुत लोकके मोनो भेल तऽ चल ऐ यार की खायब हम जाइ छी, घरे पर बना लेब। देखियौ सोचबाक देखौ सोचबाक सब चाही, हमर कहऽके मतलब
नहि ओ सोचै छै, ओ सोचे छै ओ चालीस रुपआ मे हम सब के बना के खिया देब आ आदमी सोचे छै कि हम अकेले खा लेब।
हम ओ नहि सोचै छियै हम ई सोचै छियै अहाँके जतेक काज जतेक पयर अछि ओतबे पसारू बात सही छै, अहाँके बात जायज अछि लेकिन हमर कह के मतलब अछि जे भाइ कमा रहल छी, हमर परिवार खुश अछि परिवार के दऽ रहल छी, घर परिवार खुश अछि, हम अपनो खुश छी त तखन हम कथि ले मोन मारि के रहब।
हं से तऽ छै हं।
हँ अगर एकटा होइ छै जे भाय अपने राजा के तरह जीवै छी और परिवारके देखै नहि छै तऽ ओ गलत छै।
एहन कोइ ओ नै होइ छै। ओ अपन अपन सोच अपन अपन सबटा होइ छै। बहुत लोग के होइ छै। बहुत लोक के होइ छै कि सोच भेट तऽ मिलै छै आपसमे तऽ चलै छै किछु लोकके आब जेना बाते करै छै। आपस मे अगर मन मिलै छै बात करै त नीक लागै छै तऽ इन्सान जरूर बात करे छै आ नै नीक लागे छै, नै मन जुड़े छै तऽ लोग नै बात करा के कोशिश करै छै, सब इग्नोर करत बेसी टाए के लोग
छै, जेना कि सैलरी आबै छै बैस जाय छै बहुत बड़का डांस बार मे।
हां वाएह कहलौ नै बे अपन-अपन तरीका के लोग होय छै, आब किछ के किछ के ई बुझाय छै, किछ की होय छै कि चल नै हम अ पन परिवार दोस्त छै, बैसलौ केलौ आ कुछ सेल्फिसपन मे होय छै। की कुछ ओना अपन समय के अभाव या, समय के जरूरत के अनुसार
हमर कहऽ के मतलब देखियौ हमर कहऽ के मतलब हमरा घर से फोन अयलै जे भाय हमरा काएल पंद्रअ चाही तऽ हम काएल
हां से तऽ छै। सेहाए अहाँ उ अहाँ के, उ अहाँ के पता छै तै लए नै, अगर नै पता रह त अहाँ फेर कहां से करतो नै कर पेतो, अहाँ के पता छै जब अहाँ के विश्वास कियाएकि हम मैनेज कर सके छी, तब ने अहाँ अगा जेबै। अगर अहाँके रहत कि हम नै मैनेज करब तऽ अहाँ कियाए बाजब फेर।
हमरा, हमरा बुझल अय, हमरा बुझल अय जे एते तारीख से एते तारीख के बीच